हेलो
की हाल चाल अछि?
ठीक छै। अहाँके?
हमरो ठीके ठाक ऐ।
ओ की सब होइ छै?
किछो ने एखने बौआ सब आयल ह खुएलहु हे। बैसल छी। अहाँसँ? हँ इसकुल गेल छलेथ हे आहाँ सुतल छलहु
नहि नहि हमहुँ सुतलै बैसल बैसले छी हमर बौआ सुतल ऐ हम बगल मे पैर कऽ मोबाइल देखे छलहुं ह।
मोबाइल देखे छलहुं हे लाइट अई।
हँ अखन तऽ अ लेकिन लाइन के कोन ठीक कखनो रह रहैए कखन बड लाइट के समस्या छै न ह्म्म्म आओर? खेनैइ की सब र
खेनाइ पिनाइ वहएए भात दालि तरकारी की खायब
लग्त छै ने जे ग्य त रू पे आमाम रहे छै।
मोन परेशान भऽ गेल छै।
ह हमू बने छललो ह भात हमहुूँ बनेने छलहुँ ह भात दालि आलू को भरौरी के तरकारी अल आडबा
हँ तऽ मिथिलाके फेमस भोजन बनेने छलहुँ यए
हँ हमरा बड्ड नीक लागैया आलू कुम्हरौरी के तरकारी तऽ मने नहि छल ने तऽ छलला त भल तरकारी नहि तऽह वहे बना ली
केओ दे केओ देनेहे हेतथि बाहरमे कतयसँ बनायब
नहि ईऐ से तऽ‌ आज सा इरा बिकायत छै ने कुमरौरीी बिकायतो छै। आ कुमहो भी
मिथिला ह मिथिलाके चीज सौंँसे बिका छै।
हँ बड फेमस बड्ड लोक खोज करत अर कंचन भेटेतह ओल भेटेतह बड्ड खोज करत लोकसभ
य कहन जनके तऽ बाहर सभमे पाते भेटैत हत
हँ हँ कते भेटैया तऽ की ओहो किलो हिसाबे भेटैया। तजान छ ऊपरमे। ठीक छै छै।
आ गाम घर मे देखियओ पूछे नहि छै।
हँ लेकिन भेटे जाइया वएह बड़का बात छै बहुत की सस्ता
ह
से होय छै। और की सब होय छै, आब तऽ जीतियो सब ऐत।
हां एखन आब तऽ सब धराक-धराक पाबैन ऐत
हां पाबैने मे तऽ अपना सबके तै पाबैने एतेक होय यै
हुं पहिले तै सोमबारी करब
हां सोमबारी पाचो करय छी से
हां हम तै पाँचो करय छी।
हूं।
अहाँ नै करय छी?
नै हम्हु करय छी पाचु एबेर तै आब कनि दिन पिछला सोम के तै बेढ़ो बला सोम लागल रहे तऽ सेहो केने छलौ ए सोमवारियो करय छी। कनी-मनी करय छी एखन बौआ छोट ऐ नै एखन हमर तै दुआरे
उ नै सोमबारी सब करब नीक होय छै, लोक करय यै।
अ हां करय छी सोमवारी करय छी पाँचो।
हां भैर घर पाबनि कैल हेत नै? और सब ठीक हय?
अखन नै हैत नै कैल, बौआ दूध पीबते ऐ तऽ केना एखन करबै, करबै बौआ जहन पैग भऽ जेतय त हम्हुं करबै।
हां की उहो पैग भऽ जेतै नै
हुं एखन तऽ आ लाइन अबै छै, जाय छै, अबै छै, जाय छै, एता कुनु फायदा फायदा नै आ बच्चा सुते नै छै गर्मी मे से भऽ जाए छै बड़का
बच्चा बाली सबके और दिक्कत भऽ जाए छै नै
हां वहै नै हां।
की करबै गाम नै गेलौ
कहाँ गेलौ यै गाम एखन
एखन तै गाम सबमे बड़
गाम से तै अखन ऐलै छलौ ऐ, उपनैन छलै यै से बड नीक उपनैन भेलय।
हां। आब तै लगन खत्म भऽ गेल बड लगन उपनैन सबके बियाह सबके बड्ड लगन
आब तै उपनैनो सबमे तत तरह-तरह के विध चला देलके यै, तरह-तरह के सब चीज चला देलकय यै जै जबाना बढ़े छै तहेन लोक के सौखो मनोरथ बेसी भेल जाए छै।
हां शौख तै सबके भऽ जाए छै।
हां पहिले नै छलै यै तऽ ककरो ओते शौखो नै छलै यै। दूटा बरुवा मायके साड़ी गेल, एकटा पर केश प्रक्षेनहाएर के साड़ी गेल आ बरुवा के गेल। आब तै पाचो दिन के बरुवा माएओ लै जाय छै, बरुवा के केस लेनहाएरो लै जाय छै। से आब
बरुवा कै भु बहिनो लै जेतै आब आचार्यों, ब्रह्मा के नानीये गाम से जाएत बाबा के मरबै टा रहै छै।
बेटी बला, माए बला, नानी गाम बला सब खर्चे पर खर्चा करैत रहू। हुनका सभके कहियो ख़र्चा कम नहि हेतनि सभ दिन खर्च हेतनि। बेटी भेलै बिियैह देलकै ताहिसँ की सभकिछ तऽ होइ छै नैयहरे के- - बाबा वला घरारी टा होइ छै।
पाबेन सभटा सभकिछे है। गे सबटा नानिये गाम के- -
हँ, पाबनि काली खाली बाबा और किछो- - औरपकरीयो- -
ओर सब तऽ ठीक अई।
और सभ ठीक अई- - ओर अहाँके बड़ कतऽ छैथ ऐ।
हमर बड़ गेल बड़ गेल छैथ ड्यूटी पर, - - हुनकर जे गामेमे ड्यूटी छैन उएहेपर- -
हँ जकर जते रहै छै, ओतहि न जाइ छै,। ओर सब कहियौ। चाय, पानी।
आर सभ ठीक, नेई एखन कतय हैत एखन- - पाँच बजे करब एखन बच्चे सभके बड़ सकाल छै ने
हम तऽ पी लै छी तीने बजे बनााकऽ हमरा चाय बड़- - चाय बीना नेई होईया हमरा रहल पिनो हम क - -
ह अखने हमहुँ ब्लाउज सब लोक सब के छले सिेबै- - लेय त मीशो स रील मंगेलौ अखने पार्सल - - तल द गेले।
अच्छा केना परल रील मिशु पर- -
मीशोपर पड़ल पाँच रुपैेये- - इम्हर जे दैया दस रुपैये से पड़ल पाँच रुपैये।
तहन तऽ ऑनेलाइन सस्ता आ सब ऑनेलाइन ले तऽ ओएह मे भला हेतै लोकके- -
हँ आब ऑनेलाइनसभ लेबैयो चाहैएा न। आ घर पैस के दो जाइया कतहु जाययो नेई पड़ैया।
अ दो पाई सतौ- -
दू पैय सस्तो होइया।
तऽ लोक तऽ अपने अथी देखते न।
अपने फायदा देखबै न।
और घर दुआईर बननेे छी सासुरमे- -
बड नीक- - बनेलहुँ जमीन जाल बेच बिकिन कऽ ओते आमदनी तऽ नेई यए- -
जमीन बेच का बनैलै।
कि करब पेईनमे भीजैत रहितहुँ ओते नेई न हुनका आमदनी छैईन।
ओ हँ- - हां तऽ घरो के गृहो के लोकके काजे होइ छै हां एकटा बड़का काज भेल बेटा के- - कम से कम निश्चिन्त तऽ कऽ देलियै जे कमो आ राख अब घरो स- - तहेन त लोक निश्चिन्त कऽ देतै कम से कम धिय पुता के- -
पहिले तऽ अपने रहब ने घरमे सु तऽ बादमे जैब।
सेय न- - अपनो सु त बालो बच्चा निश्चिन्त भऽ गेल एकटा बड़का काज केलहुँ।
ह - -
हमहूँ सोचै छियै आब गामोमे बनेैब।
बाहर मे लेलहुँ।
हँ बाहरमे तऽ फ्लैट लेने छी। तैयो नहि लाईन रहैय।
फ्लाइट लेलहु इन्भर्टर नहि लगेलहु।
नहि फ़्लाइट लोन सधत तहन ने इन्भर्टर लगायब।
हँ सेहो तऽ छैहे कोनो चीज तऽ बेरे बेरी करबै ने
हँ तहि दुआरे एके बेरे जान जान पर भी जैतैन ने असगरे ओ कते करथिन। बरे एक आदमी के लोड दऽ देबै ओते तऽ आदमी पागले ने भऽ जेतै तऽ धीरे-धीरे-धीरे- धीरे अपन
हँ चलू जिन्दगी अनमोल छैय जिंन्दगी रहते तऽ धीरे धीरे हेबे करते।
हँ। आर अहाँके पढ़ाई लिखाई कतय तक भेलै ये भऽ गेलै पूरा।
हँ पूरा भऽ गेल हए आब की पढ़ब। बाले बच्चा पढ़बै यए।
हँ सेह बात तऽ छैय आब तऽ धिय पुता जे पढ़तै से पढ़तै।
आओर सब ठीक।
बच्चा भऽ जा ह आओर सब ठीक अइछ।
नहि-नहि सुन अहां नहि मिथिला हाट घूमेय ले गेलों हे बड़ फेमस जगह छैय गाम आयल छलहुँ तऽ चलि जैतहु ने।
हँ जैके तऽ मोन बड छल लेकिन केनिऐंतौ। उपनयन वालला काज ओहि अङगसँ अप आउ फेर ओय अ‌‌ड़गना अपनान आउ। आ ऊपर से बच्चा लऽ कऽ परेशानी बढ़ि जाइ छैय। आ ओकर कनए दिन रातिम के पराते आबि गेलियै तऽ दूओ दिन रहि तये तहन ने जतिये कते घुमै फिरे लै।
हँ सासुरोमे नहि रहबै तऽ ओहो तऽ दिक्कते भऽ जाइत छैय ने।
तै ने लोक ई नहि ने बुझै छैय जे तोरा लोक जे काज करऽ एल से काज करते दुनू ठाम रहनाइ जरूरी छैय।
हँ।
तहि दुआरे आब एबय तऽ तनि बड नीक जहाँ छैय तहाँ ज फोन पर मे देखे छियै वीडियो सब लोक सब बन छथ थिन तैमे जेबै कऽ तऽ।
हम गेल छलहुँ।
नीक छलैया।
बड नीक स्थान घुमय वाला स्थान छैय। एकटा मिथिलोमे तऽ फेमस हेबाक चाही ने कोनो चीज।
से तऽ बड चीज ये हँ। केना हाट लगऽ भेले।
आ बहरियो सभ तऽ मिथिला हाट घुरय लए आवै छथि।
हँ अपना सबके तऽ बड चीज फेमस भऽ गेल। कथी कथी कहै छैय श्यामा माइ मन्दिर तऽ गेल छी श्यामाब मन्दिर
हँ गेल छी
हमहुँ गेल छी एक बेर गेल छलहुँ हे बी एड के परीक्षा लेल गैलो तऽ उम्रे से घूम ल गेलों बड नीक बड़की टा के मंदिर छै ग्राउंडे छै तऽ बड़की टाके ग्राउंड दिखले त ब मंदिरो बड सुंन्दर पोखरि छै बगल मे आ हरदम भीड़ लगले रह छै ओहि मंदिर के पर शादी में जे लड्डू भेटे छै ओहि मंदिर पर ओहेन लड्डू इम्हर कतऽ भेटत बड नीक
मैइया के दरबार छै तऽ नीके रहतै ने
हँ आ कोनो कोनो मंदिर जेना छोट रहल पैघो रहल ओ स्थान बहुत पैघ स्थान छै देखबै तऽ हिलास से लागि जायत
हँ
आओर सभके बढ़िआँ
हँ आओर सब ठीक हइ
पानि पड़ै अहाँ सब दिस की रौद
रौद है
ओ अखन तऽ इमरो रौदे छै
हँ रौदे है